हेलो
हेलो
नमस्कार
नमस्कार
आइ हमसभ संसाधनक विषय पर विस्तारसँ चर्चा करब। कतेकसँ ई विषय हमर जीवन आ देश दुनूक विकास लेल अछि। अत्यन्त महत्वपूर्ण अछि।
ई विषय वास्तवमे बहुत उपयोगी अछि। की एक तऽ संसाधन बिना मानव जीवनक विकास कल्पना सेहो नहि कयल जा सकैत अछि।
अहाँ सही कहैत छी संसाधन ओसभ वस्तु अथवा सन्धान होइत अछि जे मानवक आवश्यकता पूरा करबाक कागज करैत अछि।
हमरा बहुत बुझायइत अछि जे प्राकृतिक मानवीय आ मानव निर्मित संसाधन सभक अपन अपन विशेष महत्व अबैत अछि।
हँ सही कहैत संसाधन ओ सब वस्तु अथवा साधन होइत अछि जे मानवक आवश्यकता पूरा करबाक चाही। हमरा बुझैत अछि जे प्राकृतिक मानव आ मानव निर्मित संसाधन अपन अपन विशेष महत्व होयत अछि बिल्कुल पृथ्वी पर उपलब्ध जलवायु माटी जंगल खनिज सूर्यक ऊर्जा प्राकृतिक संसाधनक उदाहरण अछि।
प्रकृतिक संसाधन के उचित उपयोग करब हम सबके नैतिक दायित्व सेहो अइछ
यदि संसाधन के दुरुपयोग होय तऽ भविष्य्यक पीढ़ीके लेल कठिन समस्या उत्पन्न भऽ सकैत अइछ
यही कारण से संसाधन संरक्षण पर विशेष ध्यान देब आवश्यक अइछ
विद्यालयमें सेहो शिक्षक संसाधन संरक्षण महत्वपूर्ण विस्तारसँ बढ़बैत अछि
हमसभ विद्यार्थीके सेहो पर्यावरणक रक्षा लेल जिम्मेदारी निभायै के चाही
प्राकृतिक संसाधन सीमित अछि तऽ ओकर भी पूर्ण उपयोग करब आवश्यक अइछ
यदि जल व्यर्थ बढ़ल जाय तऽ भविष्य में संकट उत्पन्न भए सकैत छय
जल जीवनक आधार अछि तैँ एकर संरक्षण सबके करबाक चाही
वृक्ष से बहुमूल्य संसाधन अछि कारण ई ऑकसिजन प्रदान करैत अइछ
जंगल पीथक सन्तुलन बनाए रखैत अछि ज अनेक जीव जन्तुके घर होइत अइछ
जगलक अंधातन कटाई पर्यरण लेल हानिकारक अ छै
एहि कारण सरकारक सेहो वृक्षारोपण अभियान चलबैत अइछ
हमरा सबके प्रत्येक वर्ष कमसँ कम एकटा गाछ लगाबब जरू
स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवनक आधार मानल जायत अछि
प्रदूषण कम करबा लेल संसाधनके सही उपयोग आवश्यक अछि
खनिज संसाधन उद्योग विकासमे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अइछ
कोयला लोहा ताँबा आ बक्साइड उद्योग मुख्य आधार छय
प्राकृतिक संसाधनक दृष्टि समृद्ध देश मानल जाइत अइछ
झारखण्ड विशेष रूपे से खनिज संसाधन लेल प्रसिद्ध अइछ
झारखण्ड में कोयला लोहा आ यूरेनियम जकाँ बहुल्य खनिज भेटैत अछि
एहि संसाधन कारण राज्य औद्योगिक विकास में सहायता भेटैत अछि
उद्योग रोजगार अवसर सेहो उत्सव उत्पन्न करैत अइछ
मुदा औद्योगिक संघ पर्यावरण संरक्षण पर सेहो ध्यान देब जरुरी अछि छय
विकास आ पर्यावरण दुनू बीच सन्तुलन बनौने राखब आवश्यक अइछ
सन्तुलित विकास से देश भविष्य उज्ज्वल बना सक छय
मानवीय संसाधन सेहो देशक सभसँ महत्वपूर्ण सम्पत्ति मानल जाइत अइछ
शिक्षित स्वस्थ अकुशल नागरिक देशक विकासमे बहुमत्व पूर्ण योगदान दैत छय
शिक्षा मानव संसाधनके सक्षम बनबैत अइछ
कौशल विकास छै रोजगारक अबसर बढ़ैत छय
मेहनती लोक देशक आर्थिक उन्नतिमे योगदान दैत अइछ
युवा शक्ति देशक सबस पैघ संसाधन छय
यदि युवा के सही दिशा भेटत ता देश तेजीसँ विकास करत
सरकार सेहो विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रम चलबैत छय
आत्मनिर्भर भारतक सपना मानवीय संसाधनपर आधारित अइछ
प्रत्येक नागरिक के अपना क्षमता बढ़ाबैके प्रयास करबाक चाही
ऊर्जा संसाधन आधुनिक जीवनक आधार बनि गेल अइछ
बिजली बिना अधिकांश काम संभव नहि छय
सौर ऊर्जा भविष्यक महत्वपूर्ण संसाधन मानल जा रहल अइछ
पहुन ऊर्जा सेहो स्वच्छ आ नवीकरण संसाधन छय
नवीकरण संसाधन पर्यावरण लेल लाभदायक होइत अइछ
जीवास्म ईंधन सीमित अछि ते ओकर बचत जरुररी अइछ
ऊर्जा बचत करब प्रत्येक नागरिक के जिम्मेदारी अछि
अनावश्यक बिजली बन्द राखब एकटा नीक आदत छय
छोट छोट प्रयास स पेघ परिवर्तन संभवअछि
संसाधन संरक्षण समान सामूहिक जिम्मेदारी अछि
खेतीमे माटि आ जलक सही उपयोग बहुत जरूरी अछि
उर्वर माटी किसान क सबस पैघ पूंजी होयत अछि
वर्षा जल संचयन भविष्य लेल उपयोगी उपाय अछि
ऐ ही उपाय स जल संकट कम कैल जा सकैत अछि
वैज्ञानिक तकनीक सँ संसाधन बेहतर उपयोग सम्भव अछि
आधुनिक कृषि देशक उत्पादन बढ़ावैत अछि
प्राकृतिक संसाधन बिना मानब जीवन अधूरा अछि
से संसाधनक सम्मान करब सबके सिखाबक चाही
संसाधनक उचित उपयोग आर्थिक समृद्धि आनित अछि
संसाधन संरक्षण राष्ट्र के भविष्य सुरक्षा बन बैक छन
प्रत्येक नागरिक क जल आ जमीनक रक्षा करबाक सकल्प लेबाक चाही
यदि हमसब मिलके प्रयास करब तऽ पर्यावरण सुरक्षित रहत
पर्यावरण सुरक्षित रहत आ मानव जीवन सेहो स्वस्थ रहत
प्रकृति आ मानव एक दोसर पर निर्भर छथिन
संसाधनक सन्तुलित उपयोग सतत विकास आधार अछि
भविष्यक पीढ़ी लेल संसाधन बचनाए आवश्यक अछि
आवश्यकता अनुसार उपयोग करब बुद्धिमानी कहल जाइत अछि
लालचे में संसाधने अत्यधिक दोहन नहि करबाक चाही
ई पृथ्वी केवल हमर नहि अबयवला पीढ़ी क सेहो अछि
ते हम सबे के जिम्मेदारी नागरिक बनबै चाहि
विद्यालय आओ परिवार दुनू दाम ठाम संसाधन संरक्षक शिक्षा भटकबाक चाहि
बाल्यकदस नीक आदत विकसित करब आसान होइत अछि
जागरूक समाज संसाधन क रक्षा करबाक सफल होयत अछि
प्रत्येक व्यक्ति के योगदान महत्वपूर्ण होयत अछि
एकटा गाछ लगेनाई सेहो प्राकृतिक सेवा अछि
प्लास्टिक उपयोग कम करब पर्यावरण लेल लाभदायक अछि
स्वच्छता आ संरक्षण दुनू एक दोसराके जुड़ल अछि
प्राकृतिक सौन्दर्य बेचना हमर कर्तग अछि
संसाधनक उचित उपयोग देशक प्रगति क आधार बनैत अछि
विवेक पूर्ण सोच देश आ समाज लोग के हाथे होइत अछि
एहि चर्चा हमसभ संसाधनके बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष बुझैत अछि
हमरा बहुत उपयोग जानकारी भेटल आ ज्ञान हमर बढ़ल
आब हम सभक संसाधन संरक्षण लेल जागरूक रहब
हम अपन परिवार आ मित्र सब के यही विषय में जागरूक करब
यदि प्रत्येक नागरिक अपन कर्तव्य निभावत तऽ देशक विकासके निश्चित रूपणसँ तेज होएत
तने रक्षा करब वास्तवमे रष्ट्र सेव कर सम्मान अछि
हमरा विश्वास अछि जे जागरूक नागरिक भविष्यके सुरक्षित बना सकैत छथि
हमसभ मिलके प्रकृतिक आ संसाधन रक्षा करबाक संकल्प लेैत छी
आहाँ सी एहिके महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर बहुत खुशी भेल
आइ ई बेसति बातचीत हमर जीवन भर संसाधन महत्व बुझाय प्रेरणा दे
हँ संसाधन बिना विकास समृद्धि आ सुखद जीवनक कल्पना करब कठिन अछि
संसाधन होइ प्रकृतिक संसाधन सीमित छथि तऽ ओकर संरक्षणस कर्तव्य अछ
यदि हम अब सोचित नहि होयब त भविष्यक पीढ़ी कठिनाइ में पड़ि सकैत अछि
कारण प्रतिवादन मे दुरूपयग नहि कर रहै
जल जंगल आ जमीनक रक्षा सभ नागरिक के मिलयके करबाक चाही
सरकारक संग संग आम जनता के सहयोग सेहो बहुत आवश्यक अछि
केवल कानून बना देला सँ काज नहि चलत लोको मे जागरूकता सेहो होयबाक चाही
विद्यालय में बच्चानक से संसाधन संरक्षण शिक्षा देल जाय भविष्य उज्ज्वल त
शिक्षित समाज सदिखने संसाधनक महत्व के निकास बुझैत अछि
कृषि क्षेत्र में संसाधनक सही उपयोग देश खाद्य सुरक्षा निश्चित
किसान यदि आधुनिक तकनीक अपनावधिसँ उत्पादन ओर बढ़ि सकैत अछि
माटि के उर्वरता बनाबे राखब सेहो बहुत जरुरी अछि
रासायनिक खादक अत्यधिक उपयोगसँ माटिक गुणवत्ता घटि सकैत अछि
प्रत्येक घरमे जल बचत करबाक आदत होयबाक चाही
वर्षा जल संचयन ग्रामीण क्षेत्रमे विशेष रूपणसँ उपयोगी अछि
नल खुल्ला छोड़ी देनाए बहुत खराब आदत छै
नल खुल्ला छोड़ी देनाय बहुत खराब आदत अछि छोट छोट बचत भविष्य मे पैघ लाभ दैत अछि
ई बात प्रत्येक नागरिक के बुझबाक आवश्यकता छै
खनिज संसाधन उद्योग मरुदण्ड मानल जाइत अछि
मुदा खनिज उत्पन्न सोचित समझय करबाक चाही
अत्यधिक खनन सँ पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ैत अछि
त विकास आ संरक्षण दुनू बीच संतुलन आवश्यक अछि
झारखण्ड खनिज सम्पादन सँ भरल राज्य अछि
यही कारण राज्यक औद्योगिक विकास सम्भावना बहुत अधिक अछि
यदि संसाधन सही प्रबन्धन होइ जाय त राज्य ओर तेजी सँ प्रगति करत
पारदर्शिता आ ईमानदार सेहो संसाधन प्रदान मे जरूरी अछि
भ्रष्टाचारसँ विकासक गति धीमी भ जाइत अछि
ई कारण अछि जे जिम्मेदार प्रशासन आवश्यकता पड़ैत अछि
मानवीय संसाधन सभसँ मूल्यवान संसाधन कहल जाइत अछि
शिक्षित कुशल युवा देश भविष्य बदलि सकैत अछ
शिक्षा ज्ञान के संग संग नैतिक मूल्य सेहो प्रदान करैत अछि
स्वास्थ्य नागरिक देशक उत्पादन क्षमता बढ़ावै छथि
डॉक्टर शिक्षक वैज्ञानिक आ अभियन्ता सभ मानवीय संसाधनक उदाहरण छथि
हुनकर योगदान देश पर निर्णय मे अत्यन्त महत्वपूर्ण होइ अछि
कौशल विकास कार्य